हेलो
नमस्कार
नमस्कार
आओर बतए वहाँ के हाल चाल कसन छै
सभ नीक छै अहाँके बतेबै ने
हँ हमरो हाल चाल नीक छै आओर बतैयौ अहाँके खाना खा लेलियै
हँ खा लेलियै हेलो आओर बते अहाँके खा लेलियै
हँ हमहुँ खा लेली ई हम कलियए हम रोड रोटी खैली ये रोटी भुजियाा खैली ये सलाद खैली ये चटनी खैली फेर आम खैली ये बड़ा नीक आम लागे छै अहाँके ओड़ी मच्छर झुकैत छै ने
हँ
मच्छरदानी ल नहि लगा कऽ अहाँ सुतै छियै
नहि मछदइन लगा कऽ त सुचै छै मछदइ ल हइ लेकिन नहि लगा कऽ सुोचै छ टगै छी अब टाँंगै छै मस काटै छै ने तऽ जा रहै छै टाँगने
ओ चली अहाँके खानामे
हम खयलिय है रोटी सब्जी दूध आम सलाद बैगनके चटनी सब खाइ छी
अथथि के दूध खैलियै सुगर के दूध
गाय क द तऽ
ओ कोौन गाय के दूध देहााती की जर्सी
जर्सी
आ गाय के दूध ननू खाायके अहाँके पता न छै कछो
सब खाइ छियै
ह अमेरिका मे जर्सी गाय सुुगर के बावानवा पीढ़ी है जर्सी गाय
अह के के कलिय छै
हमरा पता हय छै ओकरा के बि वैज्ञानिकसभ अमेरिकाक अमेरिका के वैज्ञानिक सब ओकरा के अथी क के मानू ने मोडिफाई क के बना देल छीिये जर्सी गाय अहााँ के सर्चो क लेबे गूगल पर पता चल जेतै य अहाँके न खाायके ओकर दूध ओ ओकर दूध खाइ छै तऽ मानू सुूगरेके दूध खाइ छै ओहिसँ तऽ हम कहलियै शूगरके दूध खाइ छियै
चलै छिय ओ सब छोड़िये
हँ अहाँके बतइै ने अहाँके खानामे कथिी कथिी बनाबे आ जाइ छियै
खानामे हम हर चीज बना लैत छी चावल दालि सब्जी मीट मछली अण्डा सभ बना लैत छी
अहाँके खानामे सभसँ नीक खाना कोन लागै छै
दाल चावल आलू के भुजिया आम का अचार चटनी पापड़ तिलौड़री सलाद
ह अहाँके तऽ अमीर आदमी छी ई तऽ काहे ने खबै
हँ हम अमीर छियै बहुत अमीर छियै
ओहिसन दाल चावल भुजिया खाइ छी ओहि छै तऽ आ सोचु कि हमरो
दालि चावल भुजियै तऽ हम खाइ छियै बाप दादा सब खााय छै नून रोटी पियाज
हँ
एतना आ हमलोग अमीर छियै ने कए कहै छियै रोज खााय छै नून रोटी
अमीर छियै कि अहाँ से का बताउ हम तऽ खाइ छीै रोटी नून आ मर्चा हम खाइ छी आ बताउ अहाँके ाल भुसिया दाल भात भुजी
आ तऽ नून स अहाँके नू कोन साे खाइ छिय पानि मे बोर गडी खााय छिय
अहाँके तऽ अबी कहली किी हम दाल भात भुजिआ खाइ छियै
कहाँ कहलिय छी हम तऽ खा ले छियै लेकिन दादा पर दादा सब हमर नून रोटी खााय के आबै छै खााय छै पहिले
ओ अहाँके आओर बतैयौ ने अहाँके माता पिता लोग सबलोग नीक छैथिन
ह सब लोग नीक छै आओर बताइ मौसम कैसे छियै यहाँके
हँ हमरा य मौसम काफी नीक छियै हमरा नीन्दो लागल छीियै लेकिन अहाँके पूरा करवाबे के छै तऽ अहाँके मि छी तकरबास इलै
हँ सह कह छै आर बतै छै ने
आओर बतयए न अहााँ के ओड़ी के मौसम कैसन छै
मौसम यहाँ बहुत खराब थिये गर्मी बहुत पड़ै छै दो दो पंखा चला के सुअइ छी छी हम तोऽ
पंखाबा बन्द कऽ दे देती अहाँके तऽ कही आउरे सँ पसिना निकलेय लागैत
पंखा तऽ बन्द कर देबै छी बिजली बचाबै छिये हम
हम रौआ झूठ बोलै छथिन तऽ हम सही मे
आ हम भी सच बोलै छी पंखा ना चलाबै छियै
ठीक करैत छी अहाँके
पसेनासँ पूरा देह भीज गइ छै लेकिन पंखा नइ चलाबै छिये
हँ अहाँके पता हइ भारत के गैस के भंडार मिलै छै अंडमान निकोबार मे अहाँके पता हइ
ना हमरा बता न हई
गैस के भंडारार मिलल छै गैस के दाम काफी बढ़ गेल रहलै ह अब तैका कम होतै
सच कहै छै इ
हँ राजस्थानो मे मिलल छै गैस के भंडार फेर अंडमान निकोबार मे मिल गेल छै गैस के भंडार अब तइका राहत मिलतै पेट्रोलियम भी निकलतै पेट्रोल के भाव भी गिर जतै
पेट्रोल के भाव ना गिरै छै ई हाँके
भंडार अब मिलल हई न तऽ ओकरा के रिफाइंड करतइ कम्पनी ले जाय के तऽ भाव गिरे छै पेट्रोल कऽ गिर जते भाव एक दो महीना मे भगवान दयाल छथिन भारत पर ए समस्या के घड़ी मे देखू भंडार मिल गेल
चलिये छै
ओर बतैयै ने अहाँके ओड़ि गैस के भाव कितना छै
गैसके भाव यहाँ एक हजार बीस रुपए छै
ओ तब तऽ ठीके छियै आओर बतैयै ने अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलत छै
सभ नीक चलै छै अहाँके बताई न
हँ हमरो पढ़ाइ लिखाइ नीक चलल छै अहाँके कोन से कक्षामे पड़है छी
हम बारबी कक्षामे पढ़ै छियै
ओ अहाँके विषय कोन सँ लेबे छी
जीव विज्ञान लेवैेै छिये जीव विज्ञान भौतिकी रसायन शास्त्र गणित हिन्दी इंगलिश लियै छै
ओ
पढ़ लिख कर चिकित्सक बनै छै
ओ अच्छा कुत्ता के ढोरी मे सुइ देबै छियै
मनस क ज क द छै
ई सब नानू बोल के अहाँ
ओ कहाँ गलत बोलै छै सही तऽ रहै छै पचहतर परसेन्ट त यहि छै
ओह अभी ओ लइक रउआ न छियै
ह हम जियै छियै सुइ अहाँके लेबै सुइ हमर से
हमरो आबै छै देवे हम रा अलबारी आ काफी दिन क्लिनिक मे दवा के चिकित्सा के दकान मे हमरो अबे छी देबे काफी मरीज के देले भी छियै अहााँ के कहबै तऽ डेमो दिखा देबे जे कि
न जरूर छैिय अ आ हम तऽ हर तरह के सुइ देै छियै ब्लड से खून घिच दै छियै जाँच भी कै छियै
सुनिय ह न ओ सब
हाँ के कुशो नहि अबै छिय
रुआ खाली हमरा पता छै रुआ सें्पल ले के सिखे छीियै ई रुआ भ जाँचो करे न आवे छै जाँच करे ला वाला हुनर चाही ते रुआ जादे दिन न सिखलिये रुआ खाली खून के ब्लड के सें्पल ले जाये हमरा पता हइ आओर बतैयै ने अहाँके अ कोन कोन मने खेलमे कोन कोन खेल पसन्द छै सभसँ जादा
खेलमे पसन्द छियै क्रिकेट पसन्द छियै फुटबॉल कबड्डी हॉकी आओर यहीसभ पसन्द छियै वॉलीबॉल बैडमिंटन
चलिय अहाँ अहााँके तऽ खेल काफी नीक नीक खेल पसन्द छै अहाँके
अहाँके कोन कोनस पत्ग छी
हमरा तऽ खेल पसन्द नहि छै हमरा तऽ रौआ पसन्द छी रहुएके लिए मजा आबै छै आओर बतैे ने अहाँके बाल बच्चा कैसन छै
बात बात सब नीक छै
आओर मेहारू कैसन छथिन भउजी
सभ नीक छीिय
हनकर तबियत खराब न ने हइ
तबियत तऽ हम खराब करि दियै छियै लेकिन तऽ चिकित्सक से देखा दियै छिय हम दवइ लैती ल छै
खायले बड़िये हमरा के बुला लिये छओ महीना तक बेट धरा देबै
ह ई काम कल छीिय हम काह ले बोलै छीै हम जनै छियै किर ठीक आदमी नहि छै हम काह बोलबै छियै
अहाँके भौजी से काम न नू करबाबै छी ज्यादे
काम तऽ खूब कराबै छी
न करवाबेके चाही भहुजी भहुजी के काम जाते न करवाबे के भउजी बेलने से लागी हन मारे अहााँके
भौजी बेलने से खड़ा कर दिय छी हमराा
ओर बतैये न अहााँके त रौदा काफी उगई छथि होते
हँ चलै छियै आपस बाते करके हुँ
हँ बड़ा नीक लागल हमरो रहुआ से बात कऽ के फेर टाइम मिली तऽ बात करब नमस्कार